के
हेलो
हँ बाजियौ
की की सब करै छियै
किछु नहि बस बैसल छी घरमे अखन तऽ भोरे भेल हँ
भोरे भेले ये एखने उठनाय भेलै ये
अखन भोर भेलै हे आब तमै न करब किछु देर बाद
हूँ
सएह सभ भऽ रहल छै
अच्छा की सब नाश्ता हेतै
नाश्ता वएह रोटी सब्जी जाय सँ ज्यादा हेतै
अच्छा
भोरक योगा केलासँ आनन्द अबैत छै अहाँके बुझल अएछ
नहि बुझल यै हमरा योगा तना नहि हम करै छीय सुतले हम रएहि जाइ छियै सात बजे तक
भोरक योगा करबाक चाही ताहिसँ शरीर स्वस्थ रहै छै
हँ से छै मुदा हम नहि कऽ पबै छी
हँ नहि कऽ पबैत छी ओ अलग बात अछि
हं सुतले रहि जाइ छियै हम उठलहुँ तऽ मुँह हाथ धोलौ फेर नाश्ता पानी केलौ आठ बजे तक नाश्ता भ गेल रहैछै नौ हं मुंह हाथ धोलहुं नाश्त न्ता पानी केलहुँ
अहाँके तऽ फेर ड्यूटियो पर जायके रहैया ने कार्य पर सेहो जायके रहैया ने
हाँ कार्ज पर से हो जाइके रहै या नौ बजे मे
हँ तखन अहाँ केना कऽ सकबै
ह नओ बजे मे जाइ छियै काज ह
और सब कहियौ की सब भऽ रहल छै
और सब किछु नहि होइ छै भोज तोज नहि छै आइ
नहि आजुक दिन तऽ हमरा नहि बुझल अछि जे भोज अछि ओना घर मे हेतैन घर भोज तऽ पुरखा ही माहाल के होइ छै न
अच्छा मोगयाही महौल के नहि
नहि हमरा सभ दिस नहि हैत जहन टोल होइत छै तखने होइ छै मुगयाही महालके
आ आइ भोजमे पूरी सब्जी रहतै पूरी सब्जी हँ पूरी सब्जी मटर पनीर फेर अहाँके अइत आं टमाटर चटनी रइता फेर अहाँ के उजरा मिठाई दही चीनी मतलब विन्यास होयइ छै मिथिला के तऽ अहाँके बुझलेयै
हाँ बुझल तऽ अछि
मिथिला मे खाइये पाछू बेहाल छै लोक
हँ खाइे पी छ तें न कहे छै छै त ई पर कहानियो बनल छै सती के पेट जे छनि जे मिथिलेमे खसैल छनि तैँ
हाँ हाँ
त ता मिथिला के लोक पेटू कहाबैत अछि
मिथिला के लोक पेटू मिथिलामे लेकिन अहाँके मिठाइ पर बहुत जोर रहैत छै लोकसभके खाय पाछू मिठाई पर्याप्त मात्रा मे लोक खाइ छै
गिन चुन क नहि देल छै हमहुं देखने छियै एक बैगे दस पंद्रह एना ए न क कऽ
हँ लोक लोकसभ खाओ जाइ छथिन न पचास टा साठि टा
हँ कते आदमी एहन होइ छथिन सौ दू सौ सेहो खीच दै छथिन
नहि हम तऽ नहि खाइ छी ओते लेकिन हम दसटा बीसटा खा लै छी दुआरे जे बेसी खैब तऽ हँ खाइयोग आदमी तऽ अहाँके दू सौ अढ़ाइ सौ तऽ ओतऽ खाइते छथिन जे बात छै
खेबाक चाही लेकिन ओहन मीठ मीठ ज्यादा नहि खेबाक चाही किएक तऽ मीठ मीठ खेला सँ फेरो शरीर मे घा घोस सभटा भऽ जाइ छै
हँ हँ मीठ ओना बेसी बेसी नहि खयबाक चाही बेसी खेलासँ दिक्कत छै हँ सुुगरोेपे सुगरोके दिक्कत भऽ जेतै फेर फेर अहां टेस्ट सब करबऽ पड़त तऽ दिक्कत नै
कोनो चीज अहाँ ज्यादा नहि खैइयौ कोनो चीज हर चीजमे खराबी छै
ह्म लताम सब फड़ल अइ
लताम तऽ फड़ल अइ मुदा एखन खेलहुँ हें नहि
अच्छा नहि खेलहुँं हें तोड़िकऽ
नहि अखन तऽ नहि भेल हैत खाइ जोग
नहि एखन तऽ नहि भेलै एखन छोट छोट छोट छोट एखन देखै छियै जे फड़ल छै गाछ सब मे आब ओ कहिया पकतै तेकरे इन्तजार कऽ रहल छियै जे लताम छोटसँ पैघ हेतै पकतै तब ने तोड़ि कऽ खैब
हँ पकतै तखन ने छोट सँ पैघ होइ छै लताम आम के झक्खो खाय मे बड्ड मोन लगैत छै नीक लागैत रहै छै
लतामक झक्का पपीता के झक्का आमक झक्का ई सभ जेते छै से मिरचाइ मिरचाइ दऽ कऽ बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट लगैत रहै छै
खटगर मिटगर लगैत रहै छै लतामक झक्खा
हँ हँ लतामक झक्खा खटगर मिठगर लगैत रहै छै
हम तऽ एहिबेर आम नहि लेकिन आमके झक्खा खूब खेलहुँ
आमक झक्खामे जे अचार दै छै लोक तऽ आओर स्वादिष्ट लगै छै
अँचार तऽ डेली मे सेहो खा सकैए ने रोज मे सेहो खा सकैए लेकिन झक्का समैये पर खैल जाइत छै
तऽ ओ तऽ छोट छोटसँ जे पैघ होइ छै जे अहाँके अथीसँ पहिले मतलब पोकै से पहिले अहाँ घसि कऽ धैंसि के खाउ तखैन अहाँके जे छै से नीक लागत
नीक लागैत छै ओहिमे नून मिरचाइ दियौ आम ओना टिकुला जे होइत अछि तऽ
हँ
मिरचाय ई सब लऽ कऽ जाय छी पहिले के जमाना तऽ किछु आओर रहै
हँ हँ से तऽ छै पहिलेके जमाना आब आब आब बहुत बदलि गेलैया ने जुग जुग आब बहुत बदलि गेलैये
आब लोग बेसी तामे लीन भऽ गेल सभ व्यस्त रहै छै ककरो ककरोसँ मतलब नहि रहैत अछि
फुर्सत फर्सत कहाँ छै केकरो आब केकरो सेे भेटों केनाइ आदमी के बड़ा मुश्किल किल भऽ गेलैए
बहुत बहुत त अहाँ के कते कते दिन बाद छौ महीना बाद लोक सब से भेंट होइ छै
कतेक कतेक आदमीके तऽ भऽ जाइत छै घरमे रहैत आदमी आ तखन ओ नहि भेटत
हँ हँ से तऽ छै घरमे तिलुआ पर पढ़ाई करैत रहै छथिन ने ओहो बात छै ने पढ़ै पाछू पढ़बो करै छथिन लोक सब न
हँ सेहो छै पढ़े पाछा लोक ने पढ़बाक चाही ओ से ज्ञान मिलै छै
ज्ञान तऽ सही बात छै ज्ञान तऽ भेटबे करतै ज पढ़ तै तऽ ज्ञान तऽ किछ ने कि किछ ने किछ तऽ जरूर हेतै ज्ञान आ अपनो पढ़ू आ दोसरो कऽ दोसरो के जे बतबियौ तऽ ओहो सँ ज्ञान भेटैत छै
सभके हित करबाक छै ककरो लए खराब नहि सोचबाक चाही आहाँ आइ निक करबै तऽ काल्हि भगवान अहूँ साथे नीक करतथि
छैहे कि भगवान सभटा देखै छथिन ने कोनो ई त नहि छै जे हम हमही टा करबै एक हाथे करबै एक हाथे पेबै सेह बात छै कर भला तो हर भला जा कर ज जएह करबै सएह हेतै एहि दुआरे नीक सोचु नीक ज्ञान राखु नीक ज्ञान दियऔ ओहिसँ हमरो नीक रहत अहहुॅंके नीक रहत की
हँ सभके नीक करियौ सभके नीक सोचियौ तऽ नीक हेत
हँ नीक सही बात छै नीक एखन लाइट सब रहैया बिजली सब
अखन तऽ अछि लाइट आब साँझके या दुपहरिया नहि कहि सकैत छी किय तऽ अखन बड लाइट कटैया बड
ह बिजली ओहि दिन जे आकाशीय बिजली के चमकसँ बहुत ठाम ठनका ठनका गिरलै जे ठनकामे छै तऽ कतेक कतेक अथी भऽ गेलै पोल सब देख देखलियै गिरल हवा मे बीसटा पोल देखलियए अहाँ के गिरल गीरल छलै ओकर तार के ठीक केलकै मिस्त्री सब तीन दिन अहाँके तीन दिन लाइट नहि रहे गर्मी में बहुत कष्ट भेल सब गोटा के
पहिलुका ई हमरा सब गामके स्थिति रहै आब तऽ ठीक भऽ गेलै किया तऽ आब मोट का तार जे जोड़ि देलकै तऽ आब ठीक छै तैयो जादा स जादा एक दिन तक लाइन काटत
अच्छा एक दिन एक दिन लाइन काटत हँ तऽ ओहो ओहो नीक बात छै एक दिन एक दिन लेकिन लेकिन ओहि दिन तऽ अहाँके अड़तालीस घंटा कटि देने रहै अड़तालीससँ पचास घण्टा
आ उहे एक दिन जे अहाँके पूरा तरहस लाइन काटि देत तऽ मोन खिन्न भऽ जायत
हँ हँ से त छै से तऽ छै लाइन एखन अहाँके गर्मी मे नहि काटत सेह बढ़िआँ नहि तऽ गर्मी मे अस्त व्यस्त लोक के मन भऽ जाइ छै
आ एते गाछ गाछ वृक्षी रहैत तखन ओ हावा नहि चलैत छै
हँ से तऽ छै हवा नहि चलै छै तऽ हे बए गर्मीए बहुत छै ने तऽ हवा की चलतै
ह बहुत गर्मी छै
बहुत गरमी छै और सब बढ़िआँ
सब बढ़िआँ अहि अहाँ कहियौ
हमरो सब बढ़िया अछि आब कनी काल बाद जायब काज पर नअ बजेमे
क अहाँके काज अछि
हु काज आब जेबै नओ बजे मे निकलबै बाइक से
अच्छ गाड़ीसँ निकलबै दुपहियासँ
हँ आब निकलबे गाड़ी स
किछु काल मे बहुत भीड़ रहै छै कि भीड़ जेना
देखैते दखैत लोकके
पचास साईठ पचास साईठ गोटाके रोज होइ छै दबाइ
भीड़ रहे छै
हु हु बहुत नीक बहुत नीक हॉस्पिटल छै जेकि आहाँ
हँ डॉक्टर नीक हेथिन ओइमहका
डॉक्टर तऽ नीक छथिन डॉक्टर तइ क न कोनो दिक्कत छै हँ ह की तऽ छोइते छै डॉक्टर नीक रहै छै तऽ लोक पहुँचबे न करै छै
डाक्टर नीक रहे छै ओकर स्वभाव नीक रहे छै ओ
हँ विचार विचार नीक रहै छै तऽ पहुँचै छै डॉक्टर
नीकसँ देखभाल केलक तऽ कोनो कोनो डॉक्टर एहन रहल जे कनि बदमाश रहै छै
हँ हँ
आ से ई डॉक्टर नीक छैथ
बहुत नीक त नबका एलखिन ह ऐखन नवका मैडम एलखिन ह
अच्छ मैडम एलाथ ह आ ओ एकटा सरो रहैथ ने
सर एखन अहाँके छुट्टी पर छैथ
अच्छ सर छुट्टी पर छथिन
हँ सर एखन छुट्टी पर छैथ आब अहाँके ओ ई सप्ताह भरि जे छै से छुट्टी पर छैथ ओपरकामैडम एलखिन ह आ ओ
अच्छ मैडम एलैथ ह त अहाँ मैडम स ओ मैडम साहब सभटा करू बते लेकिन ओ होइते छै ने जेहन एकटा स घुलि मिल जाइ छै तऽ फेर दोसर साथे ओना तऽ कार्यकर्ता भऽ जाइ है घुल जाइ छै
हँ कार्यकर्ता सबके अभाव न छै ओतऽ
कार्यकर्ता स सभके केहनो बदमाश रहै लेकिन ओकरासँ मिलऽ पड़ैत छै
हँ अपन अपन दिमाग से चलियौ
जेहन अहाँके जेहन अहाँके स्वभाव होयत ओहि तरह स
हँ जेहन जेहन अहाँके स्वभाव हैत ताहि हिसाबस चलब
हँ ओ तऽ हमहूँ गेल रहो एक दिन देखबै लेल आ बड़ नीकसँ एकदम देखभाल कयलक डॉक्टर कहलक जे जाँच जाँच कराउ आ जाँच ताँच करायब तेकर बाद फेर देखब अहाँके
हँ
तऽ हम जाँच-ताँच करेने रहौँ आ देखेलियनि जेहेन भेटल